दीदी प्रणाम
हँ खुश रहू
की की सब भ रहल छै की सब करै छैियै आइ काल्हि कतअ रहै छियै कोन दुनिया मे
कोनो दुनिआ मे नहि रहैय छी घरे मे रहैय छीये
आय कायल हमर दीदी फोन नय हि करै छथीन बोल तोल देलखिन की
अहाँ कहिए दै छी त हम कैय ले परु
करबाक चाही ने फोन बोलितिये एक दोसर के याद केनाइ जरूरी रहै छै
हँ
आओर पिशाजी ठीक छैथ
हँ ठीक छैथ पीसा
हँ
सभ ठीक छै अहीँ के याद करैत छलेथ ये
हँ ओ
की फोन नहि करै छै मल्लू से कहैत छलकिन ये हम कहलियै अच्छा फुुरसत हेतै त अपने करतै
हँ हँ
आयकहू कथी बने ने छियै नष्ट हो भ जय तइ भोजन
मटर पनीर के सब्जी चावल छै्भात बनेलियै
मटर पनीर बनेलहुँ हें
हँ
बाप रो बाप कतेपनीर आने रहिये आधा किलो की एक किलो
एक पांव काफी रहै छै
सेह तऽ ओतेक आदमीमे केकरा भेटतै
हँ य भऽ जाइ छै ककरा कहै छै गुंजाइश
एक एक बुटीे के हेयत
मटर मसाला जादद जादा धऽ दै छै न
अच्छा मतलब टुकरी पनीर एकगोकमिछै तऽ चलतै तऽ कि मसल्ला रहऽके चाही
मसलाा के छुहेबाक चाहि जदास लहसुन प्याज सब दक बढियां स मजेदारबनाउ खाऊ
हँ
एखनो बनेलियै हन घरवलाके के किछु आर इमहर की कहै छै बेटा बेटी नहि खेलक यै बाप छै हम अपनो नहि खेलहुँ ये नाास्ता केने छीकनि रुक कऽ खायब कपड़ा सबछै बाप रे एतपानि जे नहीं हहोछै ने से कपड़ा सब जेना नहिसुखातजेनामहक सुनै छियै अलग समान सब अलग
हँ हँ
भीजल छै आइ रौद उगलै या सबटा कपड़ा के धूप लगेलो हं सबटा कपड़ा के धूप लगेलिये
आ
आ--मोन खन हन हन भऽ जेतै धूप लगतै ने कपड़ा सब कनि अथी भऽ जेते कनि ड्रेस फ्रेस सत्रह का धोबै
सुतली सुतलहुँ हन किनहि एको घण्टा
नहि हम कथी सुतब
अच्छा नीन्द नहि नीन्द नहि होइया कि सुतै नहि छियै
नहि हमरा नींदे नहि होइया
अच्छा
हमरा दिनके नीन्द नहि होइए राते कऽ हम सुतै छियै जेएक घण्टा सुतलहुँ
हम कखनहु कऽ सोचे छिये हमर सबके जिंन्दगी केहन भऽ गेल नहि घुमनाइ नहि फिरनाइ किछु नहि भेल लाइफ मऽ बनाउ खाउ ओते तक रहि गेलौ सबदिन
बनाउ खाउ आ लेटिन जाउ
ओते ने फेर भोर साॅंझ हइ सकाल मे पूरा जीती कह तो निकलबै नय कतहु घुमनाय भेल नय फिरनाय भेल किछ नय भेल लाइफ मऽ कखनो कऽ सोचे छिये पानी केहेत लाइग रहल यऽ
अच्छा सभ ठीक भऽ जेतै कोनो बात नइ घुमबो फिरबो करबै फिलहाल - फिलहाल तऽ अहाँ घरवाला सने अपन आइ छुट्टी मनाउ
कथू नय छुट्टी होइ छैय
बच्चा सभकेँ ट्यूशन भेज दियौ बच्चा सभकेँ ट्यूशन भेज दियौ आ दुनू आदमी खाऊ पिबू आ डांस उंस करु समोसा उमोसा मंगाउ
नय होइ छैय आब ओहिना लड़ाइए हो जाइ छैय बिना मतलब मऽ किछ नइ किछ लऽ कऽ लड़ाइ भऽ जाइ नय कतो भेल नऽ फालतूये बात लऽ कऽ बितलाहा बात लऽ कऽ लड़ाइ भऽ जाय छै हमही करै छियै बदमाश हमही छियै
हँ
घरवला तऽ बेचारा वाॅटसप पर रहै छै
हँ
त हमरे रहैय सनकी हमेशा उठल किछ नय किछ मन मे कऽ आबि गेल बस शुरू
हँ ओ तऽ होइते छैय आब दुनू प्राणी मे ओ तऽ होयबे करत
ओ तऽ अहाँकेँ
छै
छैय आ बच्चा आबि गेल इसकुल सँ ओ
आइ नय गेल छले सुनू नऽ कहै छी दीदी हमरा ने डोका के सब्जी खाय केँ बड्ड मोन करै य
ओ आइब जाउ खा लेब डोका केँ सब्जी एतऽ तऽ मिलै छैय डोका
डोका केँ सब्जी भात पता नै की सब मोन किया कऽ बोआइ छैय इसब चीज खाय कऽ लेल
हँ हँऽ अहाँकेँ जीवे हथिया खाय केँ मोन करत ने
आहू केँ तऽ मोन करैत हैत मोन तऽ मोन होइ छैय होइ छै ने। हुँ भात लेब कनी। कनि सब्जी केहैन छै हमरे प्रधान जी। खाना खाय छलखिन हँ भोजन तऽ कहयै केहन छल। ओ कहला बड निक बनल हैय
हँ तऽ ओ तऽ नहियो निक रहता तऽ कहता।
सर खाय केँ छै की नय
हुनका रातिमे खाएके छैन कि नय खायकेँ छैन फेरो आँय।
पक्का आहाॅं निक बात बजलियै।
ओ बेचारा केँ नहियो नीक रहते तऽ कहता हाॅं। आ राति मे फेरो हुनका खाय केँ छै।
ओ
ताहि लए कऽ अहाँके साउस ठीक छथि।
हँ बुझाइय हुनको आब पर्ची कैट-तैट जे गेल छै तें। सुनबे नहि करै छै कतहु चीज एक दिन ठीक रहथिन एक दिन फेर ओनाहीं होई जाय छै।
आछा जाय दियौ तऽ आब जाय वला के के रोकै छै चूड़ा दहीके भोज हेतै ने।
है सबसे ज्यादा अखन दिक्कत हमरे सबके कहाँसँ की करबै।
हँ से तऽ हैत।
पाँच साल पाँच साल आरो जी गेलखिन नऽ, समझियौ की सबकुछ
तब अहाँ कहला सँ- थोड़े मानथिन हुनकर जते औरदा रैहतेन ओतबे जिथिन ने।
पाँच साल आरो कटि जाय तहन मरि जेथिन तऽ
हँ
कोसमेटक दबाइ तबाय जेना होय छनि ने पता ने एक एक दिन पहिले रहै सुलवाय पहिले तऽ खून टेस्ट पेसाप टेस्ट हर चीज भेलै हॉस्पिटल तक जा तक चालू छलियै ओकर बाद ओहि सब रिपोर्ट नॉर्मल एलै कथु नय भेलै ठीक छैन। फेर आब एक जुलाई सऽ- कार्ड बन्द भऽ गेले हॉस्पिटल वला एक जुलाई से बन केलके तऽ फेर एनाही एक दिन सुुलवाइ नहि होइ छै सुल माऽइर खून वला लेट्रीन बाहर सऽ दबाइ आनि कऽ देलियै हन। खरीद कऽ तऽ ओहिसँ एक टाइम खेलखिन किछ नऽ भेल फेर दोसर टाइम मे ठीक भऽ गेलै फेर दोसर दिनमे कम से कम मतलब चौदह पन्द्रह बेर लै फेर दवाइ अनलियै खरीद करऽ पेट खराब के तऽ ओहिसँ फेर हल्का आराम पड़लै आर ओकर बाद फेर ओनाहीं।
आँ
जब कथि दइ दे दे तऽ कथ हो छै खाादियऔ अथि करू आर कहाँ सऽ होइ छै लेट्रिन कता समझौ ने हो चाहे ओ खिचड़ी दिय बना कऽ की राधा कतऽ यो। सिम्पल खाना मतलब इम्हरका बतलियै तैयो भय जाइ छै।
हू
आबब देखे छलियै जे होइ छै सुलहा एक बेड़ कहलिय एकर पप्पा कऽ कि लऽ जयो इम्हरे आर कतौ डॉकटर से देखा दियौ।
सरकारी हॉस्पिटल नहि यऽ कतहु लगमे।
नहि इम्हर नहि छियै भेर दिन के टाइम ै ई जे दस मिनट भऽ जाइ छै नऽ नो भए गेल छै एक मिनट ओकर बाद स्थान मऽ अथि कऽ कऽ फेर हम आहाँ कऽ फोन करब पहिले बता देब ने
हँ हँ हँ
छैय किछ देर और छै बस पूरे वला छै ओकरा बाद हम अपने फोन कर कनि नहा लै छै एक रति
हू हू
तब अहाँके तऽ खाना पेच गेल हायत
नहि हम खा लेलहुँ आब एखन आब नहि खायब एके बेेर राति खायब
सीधा रातिै मऽ एकेबेर खाइ छियै
नहि खेलियै कुछ ने कुछ खाए लै छिय ने
हू तैं तऽ अहाँके सेहत बनैया पातर चितर तैं होइत छ अहाँ खाना छोड़ि देलियै
हँ खाना छोरलियै भरि भरि दालि भात चटनी भुजिया चोख
आब हमरा बुझा गेल पातर होब के राज छै खाना छोड़नाइ
नहि ये पागल खाना खााय छिय भरपूर
आय हू कहै छै लोको जे खाना छोड़ दै छै जल्दी प कहलक हऽ कही दीदी ईहाय काज को छैती
ओ ओ बइ हम आहा कऽ फोन करब
हूँ हू